जय झूले।
जय झूलेलाल। कहिड़ा हाल तव?
सुठा नजी तव्हां ॿुधायो
असां भी बढ़िया आहियूं। जी हलो आवाज़ अचेव थी क्लीअर?
हा कटजी अचे थी थोरी।
जी असांखे त किलीअर थी अचे।
हा मुह वट ॾाढी स्लो अचे पई कटजी- कटजी बि अचे कुछ शब्द रहन पया पुठया।
हाणे न
हा हाण सही ती अचे। मां, हनुमानगढ़ राजस्थान मां
अच्छा, राजस्थान में रवंदा आयो।
हा, तव्हांजो?
जी असां, खंडवा मध्य प्रदेश में रवंदा आयूं।
अच्छा, खंडवा मध्य प्रदेश।
नालो ॿुधो तव, तां, जी?
हा चेटीचंड मनाईंदा हूंदउ उते?
हा हा, सभ सिंधी त्योहार मल्हाईंदा आहिन, चेटीचंड चालीहा।
चालीहे जूं त्यार्यूं बि हलंदयूं हूंदयूं?
हा हा, सोरां खां चालू ता थेन, असांजे हिते।
हूं, हिते असां वट बि सोरहां खां बि चालू थींदो आहे।
जी सभिन हंध, लगभग सोरां खां ई त चालू थेन।
हा, चालीह ॾींहंन तांई हलंदा न, चोवीहं ताईं।
जी जी
हा, उते पो, वर्त वग़ैरा सभ विधयूं कंदा हूंदा, इहे?
हा हा, शर्त रखंदा एन, बाक़ी असांजे घर मां त केरु न रखंदो आ। ॿया माण्हूं ॾाढा रखंदा एन।
हा, पो हिक टैम एकांणे ते रखंदा एन, माण्हूं।
जी जी
हूं, पो समापन पो नहर ते, नहर हूंदी उते?
हा, सभ थींदो आ, चेटीचंड बि ॾाढो सुठे सां मल्हाईंदा आयूं।
हा, हिते बि असांजो, चेटीचंड ॾाढ़ो ॾाढ़ो कंदान।
जी, सभिन हंध, हाणे त सुठो ई थी व्यो आ।
ॿयो बि सिंधी त्योहार मनांईंदा हूंदव?
हा, थदड़ी मनाईंदायूं, तीजड़ी सभ मनाईंदायूं।
हा, हिते असांजे ॾाढो हूंदो आहे।
जी जी
ॿयो ॿुधायो, उते सिंधी कल्चर वग़ैरा जो, सिंधी ॾाढा हूंदा उते?
हा, आहिन न, सिंधी कॉलोनी ठयल आ, वहां बि ॾाढा सिंधी रवंदा एन।
ॿयो, तहां छा कंदा आयो?
असांजी त, दुकान आ जी। दुकान आ, छोटी हिते मुहल्ले जे अंदर।
हूं, हा
हनुमानगढ़ में बि ॾाढ्यूं फैमलियूं एन, सिंधिन जूं।
हा
राजस्थान में, हूअं त घणेई अन सिंधी।
अच्छा, हा हाणे त हर जॻह ही थी व्या एन, वधजी व्या एन सिंधी त।
ॾाढ़ी आ, हिते त असांजी, सिंधी पंचायतूं घणेई एन। ॿे हिकड़े शहर में बि चार पंचायतूं अन असां वट।
अच्छा
सुठा, सभ मिली जुली, सिंधी सभ त्योहार मनाईंदान।
जी सुठो आ, ईंयं मनाइंण बि खपे
ॼणु ॿार आहे घर बि सिंधी ॻाल्हायो त सिंधी कल्चर वधे थो। सही आहे, तव्हां पो त हाउस वाइफ?
न मा त हे हाणे ट्वेल्थ ती पढां
अच्छा
मां पंहिंजी मम्मीअ जे फोन सां ती ॻाल्हायां जी। मुंजी मम्मी थोड़ी कम बिज़ी हुई त मुखे च्यंईं की ॻाल्हाए वठि
अच्छा -अच्छा ईंयें।
जी -जी
मुंहिंजी भी अॼु पहिरीं काल ई हुई।
ई, छाता चओ?
चवां तो मुंहिंजी बि पहिरीं काल ई हुई, ग्रुप में नंबर तव्हांजो ॾिठो, हुन मां मूं कई आहे।
अच्छा त हींअर ई फोन कई तव छा?
हा
मतब
हं?
तहांई कई तव पहिरीं फोन, तव्हां ई पहिरी फोन कई तव कि कि साम्हूं खां आयूं बि तव तव्हांखे?
न न मां ई कई आहे।
अच्छा, हा त तव्हां वधीक फोन फोन्यूं मतलब रिसीव ृॉ
अच्छा
अगरि तव्हां जी टीह फोन थी वयूं न तव्हांखे माण्हुन जा ॾाढा घटि साम्हूं ख तव्हां मुखा खणिजो बि कॉल। सिरफ कजोई न, तहां रिसीव बि कजो थोड़ी विच -विच में, जी -जी असांजी जीअं मुंहिंजी मम्मीअ जी फ़ोन तां ट्रीह कॉल कंप्लीट थी थी वयूं अंउं असां ॾाढी रिसीव बि कयुंसीं त हो त कंपलीट थीया असां हिन फोन सां, मुंजी फोन सां मम्मी चालू कई, असां कॉलियूं कंदा वयासीं त असांजी अध खां फोन त वेस्ट वयूं छोकी असां कन्दा हुआ सिस त केरु खणंदो न हुओ।
अच्छा।
त हिन लाए, तव्हां फोन साम्हूं खां खणिंजो बि चएजो कि म कॉल मी लिख लिखजो ग्रुप ते, अंउं तव्हांखे हे कम केहें ॿुधायो तव?
मिखे ॿुधायो इह्यो असांजा फ्रेंंड हिनि सिमरन जसूजा जी।
अच्छा त तव्हां हुनखे बि चइजोस की सामने से साम्हूं खां
हैलो हैलो
आवा
आवाज़ कान थी अचे हलो,
बस
हा अचे तां जी क्लीयर।
हा, अचेव ती न हाणे?
जी हलो, हलो, आवाज़ु अचे पी तां वट मुंहिंजी त? मूंवट त अचे कोन पई एतिरी आवाज़ु। हाणे माघे ई बंद थी वई। हलो, हलो, अचे पी आवाज़ु? हलो,